किय ठीक आहे तूं? हलो! ठीकु आहे? हां, ठीक आहे। हलो! मस्त-मस्त तूं ठीक आहे?
हां, मां ठीक आहियां।
ॿियो ॿुधाए?
बस वेठी आहियां।
त अॼु
उहोई, हाणे आयो आहे कल ॻाल्हि थी उ ई मुंहिंजी काजल सां। उहा बि पुछे पई, तबियत कीअं तस? छा अथस कॉल कयो हुयो? न-न कॉल कयो हु।
अच्छा!
पोइ उहो, ई चए पई, उहो ई पुछे पई बारिश जाम थी पए। अचन न नथो पुजेे बारिश में। हां होह त आहे न। सभिन खे प्रॉब्लम थो थिए न, बारिश करे नथा निकरी सघन माण्हू। छा करे हाढे?
सईी।
ठीक आहे न। फोन कयो आहे। ठीक आहे। हुनखे चए पई, उई चए पई मूंखे भई ॿियो छा चयो छा न? ॿुधायो सर्जरी थी वई इअं। सभ ॿुधायो हुनखे। पई ॻाल्हि करे। उहई पुछियो मां। चाची जे लाइ। भई, कीअं अथस छा अथस? हाणे चए पई, जाम डाउन थी वई आहे। अलाए, छा थो थिए अलअ? वई हुई, मां मथे ईअं चए पई मूंखे, कि बाबा मां मथे वई आहे।
ठ
ॾिसी करे मूंखे ईअं पियो लॻे, बाबा हाणे जाम ॾींहं जी न आहे हाणे इय। ईअं पियो लॻे, चए पई। भई, जाम वीक थी वई आहे। हां, चयो भई, डॉक्टर खे विज़िट करायो न ॾेखारियो न छा छा पियो चए। पोइ चए थी। हाणे डिसंबर में जो ॾेखार पर आयो आहे। उ खां पोइ वठी न वियो। ममी, हुनखे मां चयो आहे। बाबा ॾेखारे असा न तूंखे सभ ख़बर आहे। तूं वनञेस न। पोइ चए थो भाउ भाउ विकी खे चयेस पोइ भाउ वठी वञेसि। अ ॾेखारे अचसि करे उह चए की हुनखे
त हिन पुट सां। न, न ॿुध न मां हुनजे पुट सां ॻाल्हायोमस त चयोमांस तूं ॾे खणे छो नथ पंहिंजी मम्मी खे वापसि सां चए थो छह महीननि खां पोइ जो काननि ईअं थो चए चव मास तूं न ॾेखारियो थई छह महीना त असांजी स मम्मी खे थी वियो आह। तूं हुन खां पहिरियों बि इहो कयोवय। त चए थो, न हा, न पियो मञे चए तो टाइम न थियो आ
उ वई चए पई हा मुंहिंजी उहाई ॻाल्हि थी हाणे हुननि सां उहई चए पई काजल मूंखे मां जाम हुन की जाम टाइम थी चवा बाबा ॾेखारे अचुस तव्हांजी माउ थस। तव्हांखे नथो लॻे पियो हुनखे ॾिसी करे मूंखे भउ थो थई, ॾिसी अच्छा नुहरनि खे असांखे लॻंदो आह त्वां त तव्हां पुट ट उनजे तव्हांखे कुझु नथो लॻेव ब ईअं त तवा जी माउ जो मां चयो ईअं ई हूंदो आह न। ईअं नुह नुहं खे चवंदा आहिन सभु ईअ न इय न थी करे उहा नथी करे इयां ब्लेम त हर हु ब्लमे था हरण नुह् मथां ह, ऐं पाण ॿार आया हुयो तव्हां हुननि जा हे बि वेठो हुयो कल। इन साम्हूं ई चयो मां तव्हां ॿार आयो तव्हांखे नथो लॻे पयो पंहिंजी माउ जो हा असांखे रोब था झाड़ियो तव्हां नुहं क ईअं तव इय त कयो उअं था कयो ईअं न थ कयो। तव्हां छा था कयो? तव्हां त पुटु आहियो न धीअर आहियां न हुननि जी। तव्हां छा था कयो? असांखे छो त ब्लेम त हणयो, हर ॻाल्हि जो त उहोई चयो त चए भई न उहो चए थो।
पोइ
हा मूखे हाणे टाइम नथो ओ तो विक्की विक्कीअ सां मोकिलेसि हुअ चए पई मां मोकलिदमि। मूंखे काई प्रॉब्लम ना आहे, पर त तोखे सभु ॻाल्हियुनि जी ख़बर थसि ट्रीटमेंट जो बि तोखे ख़बर थसि। स्टारटिंगग कर तू ई ॾेखारे आयो आ, वञेस न जीअं ईअं तूं ह तां बैंकॉक वयो आ उते घुमी आयो पा लाइ पो माउ जे लाइ हिकु ॾींहुं छुटी नथो करे सघे तो, विक्की ॿीहंदो।
पर मेंन आ पर, न उन उनखे न इंट्रेस्ट कान्हे।
अचेस।
हा, हुनखे इंट्रेस्ट कान्हे हुनखे चऊं ता न पर हो नथो मञे। पर हुननि खे कान्हे पर ॾो खाली खाली नुहनि खे ॾियण ईंदो आ पुट्रन खे न पुट इ न खरी विया आहिन, छोकी नूहरूं आयूं आहिनि न। हुननि जे चए ते आ भई हु मना थी करेसि। पोइ कुछ बि हूंदो न त पोइ नुहं जे मथां ई फिटी करन, हे पंहिंजे भाउ खे या पू पुट खे ॾोह न ॾींदा आहिनि नुंहं खे ई ॾोह ॾींदा आहिनि ही। हिन जो कम ई आह मां बि ॻाल्हायो मांस चयोमांसि ॾेखारेचि त न पियो मञे चए पियो अञा टाइम न थियो आ डॉक्टर न चयो आ ॾेखारण लाइ ह तराए कि समझण वारो समझे न न सम्झण न सम्झ दो छा कंदासीं। ॿियो
हा तव्हांखे हुन ते हा न नूंह अ
हलो हलो हा ॿुध न
हलो
जय
ॿुधे ती हा अरे दुख उनि खे थींदो आ पर दुरनि जो दुख
ह ब हा अ अ